कर
हेलौ
हेलो नमस्कार
हँ मित्र कोना छी
हँ हम ठीक छी अहाँ सुनाउ सभ कुशल मंगल ने
हँ भगवानक कृपासँ सभ ठीक अछि बहुत दिन बाद भय बात भय रहल अछि
बिलकुल सहि कहलियै आइ काल्हिये समय निकालबय कठिन भए गेल छथि
आइ क्यू सबके विषय पर गप्प करब
हम सोचि रहल छी जे विश्व भरिमे बढ़ैत प्राकृतिक आ मानव निर्मित आपदा पर चर्चा कयल जाए
बहुत महत्वपूर्ण विषय अछि आइकाल्हि समाचार खोलिते कोनो नै कोनो आपदाक खबर देखबाक लेल भेटि जाइत अछि
सही बात कखनो भूकम्प कखनो बाढि कखनो चक्रवात तऽ कखनो जंगलमे आगि आगि अए आ कतेको बेर एहन आपदा लाखो लोक जीवन प्रभावित कऽ लै छथिन
बिलकुल वैसे अहाँ आपदाक अर्थ कोना बुझैत छी
हमरा अनुसार जखन कोनो प्रकृतिक अथवा मानव निर्मित घटना एतेक एक क्षति पहुँचाबै जाय सामान्य जीवन अस्त व्यस्त भऽ जाय त तखन ओ आपदा कहल जायत अछि
बहुत नीक परिभाषा देलु
आपदा केबल आर्थिक हानि नही होइत अछि बल्कि जन हानि पर्यावरण क्षति अ सामाजिक समस्या से उत्पन्न होइ
सही कहलऊ विश्व मे सबसे सामान्य प्राकृतिक आप दा ककरा मानल जायत अछी
हमरा लगेत अछि बाढ़ी
हँ बाढ़ी वास्तवमे दुनिया भरमे सबसे बेसी लोका के प्रभावित करैत छी
विशेष रूप से नजदीक किनार वाला क्षेत्र मे
अत्यधिक वर्षा हिम पिघलन अथवा नदी जलस्तर बढ़ा कारण बढ़ि साबित
हँ
बरी बाढ़ी कारण हजारो गाम डूबी जाइत अछि खेती नष्ट भै जायत अछि आ लोक विस्थापित हो भए जाइत अछि
ई समस्या एशिया आ अफ्रीका के अनेक देश मे बार बार देखल जाय रहल अछि
बिल्कूल वैसे भूकम्प विषय मे अहाँ के की विचार अछि
भूकंप सबसे भयावह प्राकृतिक आपदा मे से
सही कारण एकर पूर्व अनुमान लगाबै कठिन होयत अछि
बिल्कूल बिल्कूल केवल किछु सेकेंड भीतर पूरा शहर प्रभावित भै सकैत अछि
बिल्कूल भवन ध्वस्त भए जायत अछि सड़क टूटी जायत अछि आ संसा संचार व्यवस्था
सही विश्व कतेको देश भूकम्प भूकम्पिय क्षेत्र मे अवस्थित अछि
बिल्कुल विशेष रूप से प्रशांत महासागरक आसपासक क्षेत्र भूमि
बिल्कूल आ जखन ने समुद्रक भीतर शक्तिशाली भुकंप होइत अछि तखन सुनामी के खतरा सेहो उत्पन्न भए जाइत
सही कहलहु सुनामी वास्तव मे अत्यन्त विनाशकारी होयत अछि
हो विशाल समुद्री लहरी तटीय क्षेत्र के कुछ मिनट मे नष्ट कर सकैत अछि
सेहो कम नय होइत अछि
बिल्कुल सही विशेष रूप से समुद्र क्षेत्रक देश सब एहिह समस्या से प्रभावित रहैत
बिल्कुल तेज हवा भारी वर्षा समुद्री जवारक कारण व्यापक क्षति होइत अछि
लोकके सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करबाक आवश्यकता परैत अछि
बिलकुल सही हमरा लागैत अछि जे जलवायु परिवर्तन कारण एहन घटना आवृत्ति बढ़ि रहल अछि
पर विश्व भर मे चर्चा बल रहल अछि
बिल्कूल वैज्ञानिक सब ससेहो केतेक क्षति जे पृथ्वी क तापमान बढ़ला कारण वास्तविक स्वरूप बढ़ती रह बल अछि
बिल्कुल सही प्रतेक क्षेत्र मे मे अत्यधिक वर्षा भय रहल अछि त कतेको ठाम भीषन स्ताहु
तऽ गधीराब
हँ जगर लम्बा समय धीरे पर्याप्त वर्षा नहि होएत अछि तखन कृषि पशुपालन आ जल स्रोत प्रभावित होइत अछि
सही एकर प्रभाव सीधा भोजन उत्पादन पर पड़ैत अछि
हँ खाद्यसंकट उत्पन्न भए सकत अछि
बिलकुल विश्व केतको क्षेत्र मे लाखो लोग सुखाड़ कारण कठिन जीवन जीबे
सही वैसे जंगल मे लाग आँखि पर अहाँक की विचार अछि
ई समस्या पछिला केहू वर्षमे बहुत चर्चामे रहल अछि
हँ जंगल मे आगे के कारण विशाल क्षेत्र प्रभावित भए जाइत अछि
बिलकुल सही केवल वनस्पति नहि बल्कि जीव जन्ती सेहो प्रभावित होइत अछि
हँ वातावरण धुआँ फैला कारण वायु गुणवत्ता खराब भइ जाइत
बिलकुल केतेको बेर आगी एतेक पेघ होइत अछि जे ओकर नियन्त्रण करब कठिन भए जायइत अछि
बिलकुल सही प्राकृतिक कारण से आगि लगि सकैत अछि आ मानवीय लापरवाही से से ओ
बिल्कुल एहि कारण जागरूकता बहुत आवश्यक अछि
बिलकुलेसँ प्राकृतिक आपदा छोड़ी मानव निर्मित आपदा सेहो ओ दुनिया बे समस्या बनल रह
बिलकुल सही जेकां औद्योगिक दुर्घटना रसायनिक रिसाव तेल परमाणु दुर्घटना
एहन घटना प्रभाव बाद शो धरि रह सकय छी
बिलकुल केतको बेर पर्यावरण आ मानव स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक असर पड़ैत अछि
हँ सही कयलियौ आपदा केवल घटना नहि होइ अछि बलकि एकर प्रभाव पीढ़ी दरी महसूस कल जा सकै कै
बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण बात कहलहु वैसे वैसे विभिन्न देश सब आपदा प्रबंधन पर बहुत ध्यान दे रहल छथि
कारण अपदा के पूर्ण रूप से रोकब सम्भव नहि अछि मुदा छटी कम कयल जा सकै
बिलकुल पूर्व चेतावनी प्रणाली वैज्ञानिक अनुसन्धान आ आपदा कालीन तैयारी बहुत महत्वपूर्ण अछि
हुं बिलकुल सही एहि विषय पर विस्तार चर्चा करबाक आवश्यकता अछि
बिलकुल कारण समाधान बुझब सेहो औतेक आवश्यक अछि जेतबे समस्या बुझब
ह बिलकुल केवल आपदाक चर्चा कय लेब पर्याप्त नहि अछि बल्कि एकर समाधान आ तैयारी पर सेहो विचार करबाक आवश्यकता अछि
सही कहलहु कारण जखन आपदा आबैत अछि तखन केवल सरकार नहि बल्कि पूरा सम मय प्रभावित होइत छै
हू एहि कारण आपदा प्रबन्धन सबक साझा जिम्मेदारी होबाक चाही
बिलकुल वैसे अहाँके अनुसार आपदा प्रबंधन सबस महत्व
हमरा अनुसार पूर्व तैयारी
बिलकुल सही जे लोग सबके पहिने से जानकारी हो प्रशिक्षण हो आ चेतावनी प्रणाली मजबूत हो तऽ जनहानि बहुत
ई बात तऽ पूर्णतः सही अछि उदाहरण लेल जे चक्रवातक सूचना समय पर बैटि जायत त लाखो लो के सुरक्षित स्थान पर पहुँचायल जा सकैत अछि
बिलकुल सही आ हर उदाहरण दुनिया केतको देश देखल केल अछि
वैज्ञानिक तकनीकक विकास स मौसम पूर्वानुमान बहुत बेहतर भेल अछि
बिल्कल उग्रा रडा आधुनिक कम्प्यूटरक प्रणाली माध्यम से तूफान वर्षा आ प्राकृतिक घटना निगरानी कइल जाईय अछी
बिलकुल एहि कारण सरकार सब समय रहते चतावनी जारी कैर सकैत अछि
सही कहलो मुद्दा केवल सूचना देना से काज नहि
लोक सबमे जागरूकता सेहो होयबाक चाही
बिलकुल ज लोग सबके चेतावनी गंभीरता से नहि देखता जोखिम पढ़ी जाइत
कारण विद्यालय स्तर आपदा सम्बन्धीत शिक्षा देबाक आवश्यकता अछि
बहुत नीक सुझाव छै बच्चासभ जे प्रारम्भसँ सुरक्षा नियमित सीखि लेत तऽ भविष्य मे ओसभ बेसी तैयार रहत
हँ जेकरा भूकम्प समय करबाक चाही आगे ल लगला पर कोना बचबाक चाही अथवा बारश समय सुरक्षित स्थान पर केना जाए
बिलकुल ई जानकारी जीवन बचा सकैत अछी
बिलकुल सही वैसे शहरी क्षेत्रमें बड़े जनसंख्या सेहो आपदा जोखिम बढहा रहल अछि
बिलकुल विशेष रूपसँ जखन बिना उचित योजना शहरक विस्तार होइत अछि
हँ कतेको ठाम नदीक क्षेत्र अथवा संवेदनशील इलाक निर्माण कैल जाइत अछि
बिलकुल तखन बढ़िआ अथवा भूकम्पक सब समय नुकसान बहुत बेशी होइत अछि
बिलकुल एहि कारण शहरी नियोजन पर विशेष ध्यान देबाक आवश्यकता अछि
सही भवन निर्माणक नियम पालक सेहो आवश्यक अछि
हँ विशेष रूप से भूकम्प प्रभावित क्षेत्र मे मजबूत निर्माण तकनीक अपनाओल जाय
बिलकुल एकटा मजबूत भवन हजारो जीवन बचा सकैत अछि
बिलकुल सही बात वैसे जलवायु परिवर्तनक विषय पर दुनिया भर मे चर्चा चलि रहलै
हँ कारण बहुत विशेष विशेषक्य मानैत अछि जे कतको आबदाक तीव्रता बढ़क एकटा कारण जलवायु परिवर्तन सेहो अछि
बिलकुल सहि पृथ्वी क औसत तापमान बढ़ि रहल अछि
बिलकुल हर द पिघलि रहल अछि समुद्रक इस्तक बढ़ि रहल अछि मौसमो स्वरूप नियमित भैई रहल अछि
बिलकुल एहि कारण विश्वमे को तटियै क्षेत्र जोखिम मे परि सकैत अछि
सही छोट छोट दुपिया देशसँ विशेष चिन्तामे छथि
हँ कारण समुद्र स्तर बरलाह हुनक अस्तित्व पर प्रभाव पड़ि सकैत अछि
बिलकुल अयहरन पर्यावरण संरक्षण महत्व औरो बढि जाइत अछि
सह ज जङ्ंगल काटल जा प्रदूषण बढ़बैत रहब आ प्राकृतिक संसाधन अत्यधिक उपयोग करब समस्या आ आउरो गंभीर भइ सकते ऐछ
अवधारणा बहुत महत्वपूर्ण अछि
बिलकुल बिलकुल विकास हो मुद्दा प्रकृति के नुकसान पहुँचाने बिना
सही कहलाऊं बेस अन्तरराष्ट्रीय सहयोग सेहोह आवश्यक अछि
कि
कारण आपदा सीमा नहि देखैत अछि
हँ एक देश मे उत्पन्न समस्या दोसर देश पर सेहो प्रभाव डाली सकै
बिलकुल विशेष रूपसँ जलवायु परिवर्तन महामारी आ समुद्री प्रदूषण जेकरा विशेष वैश्विक किस्तर चुनौती अछि
बिलकुल सही एहि कारण विभिन्न देश सबके मिल के समधान खोजबाक आवश्यकता अछि
बिलकुल ज्ञान तकनीक का संसाधन आदान प्रदान बहुत उपयोगी भए सकैत अछि
बिलकुल वैसे आपदा बाद राहतकारी सेहो बहुत महत्वपूर्ण होईत अछि
कमाबी देन छथिन तखन तत्काल सहायता आवश्यक होइत अछि
ह भोजन पानि दवा आस व्यवस्था प्राथमिकता होयबाक चाही
बिलकुल यही समय स्वयंसेवी संगगठन सामाजिक संस्था सामान्य नागरिक सेहो महत्वपूर्ण भूमिका निभाबैत छथि
बिलकुल सही कतेको बेर लोक सब स्वयं आगाँ आबि के प्रभावित परिवारक सहायता करै छै
बिलकुल ई मानवताके सबसे सुन्दर उदाहरण होइत अछि
बिलकुल कठिन समय मे परस्पर सहयोग समाज के मजबूत बनाबति अछि
सही कहलो वैसे महामारिक सेहो आपदाक रूपमे देखल जा सकैत अछि
ह पछिला किछु वर्ष मे पूरी दुनिया एकटा पैघ स्वास्थ्य संगठन गुजरल
के विधायक जे स्वासथ्य व्यवस्था कतेक बहुत्व
हँ अस्पताल च वैज्ञानिक अस्वास्थ्य कर्मी सबक योगदान अत्यन्त महत्वपूर्ण रहल
बिलकुल महामारी से एकटा शिक्षा से सेहो भेटल की जे आपदाक सामना करबाक लेल तैयारी अनुसार संन्धान आ सहयोग आवश्यक अछि
विज्ञान महत्व सेहो स्पष्ट भेल
बिलकुल वैज्ञानिक अनुसन्धान कारण नवोपचार असाधान विकसित कयल जा सकैत अछि
बिलकुल ओ जे अहाँके दुनिआके लेल एकटा सन्देश देबाक अवसर भेटल तो आपदा सम्बन्धमे की कहब
हम कहब जे प्रकृतिक सम्मान शुरू करू
बहुत सुन्दर कारण प्रकृति आ मानव एक दूसर जुड़ल